गोर लागइ
खुश रहु बौआ की हाल समाचार
ठीक छै अहाँ सबके
हमरो सबके ठीक छै की करै छी किछ नहि होइया बैसल छी
हमरो एखने पप्पा ड्यूटी जेथिन तऽ खेनाई-पिनाई बइन गेलियै रैतका कहलियै कनी फुरसत में छी हँ सात बजे जेथिन न ड्यूटी
सात बजे जेथिन
हाँ-हँ और कहियौ चाय पइन भऽ गेल
हँ चाय-ताय सभचीज भऽ गेल
की सब होइ छलै तहन अखन
एखन किछ नहि होइ छलै उएह खेनाइ-पिनाइ के ओरिआन पात होइए
अच्छा की सब
की सब बनत तऽ वएह छलैन हैं हुनका हमरा ससुर के एकभूत करितथिन न
अच्छा
हमरा ददिया साउस के बरखी छै
आइ
कैलखनी
अच्छा कैलखुना छनि
हँ तऽ आइ एकभूत सभ हेतै ने
हाँ-हँ
तऽ ओहिके ओरियन पातिल सभ हो भेलए सबेरे खाना पीना के भऽ गेल जे किया तऽ हुनका छलैन हैं आइ सूर्ज उदय स पहिले खेबाके
हाँ-हँ
तऽ उएह बनेलहुँ हैं, भात खेरही के दाइल अल्लू के, कटहर के, केरा के तरकारी। केरा तरुआ अल्लू तरुआ, तहन सऽ परोड़ के तरुआ, से सब बनेलौ हैं। झिमनी के तरुआ, आ केरा कि किया तऽ उत एहिमें केरा त केरा तऽ नियमे सँ हेबाक चाही। किया तऽ पहिले छै छलैया एकभूत करै छलैया, तऽ केराउके दाइल से करै छलैया। नै केराउ दाइल तऽ खेरही दाइल बना दी, एयमें दुइएटा दाइल बनैया केराउके, आ नै तऽ खेरही के, दुइयएटा दाइल बनैया।
अच्छा! तऽ फेर कैल खुना तऽ ब्राह्मण खुएबै की, अथि गांवे में सबके नोत देबै?
गाम में सभ गाम में छियै, तऽ सबटा गामे में हेतै ने।
ओ तऽ छहियै।
हँ सभके न सभके छै, रहतै काइल खनि। किया तऽ बुढ़ि हँ इम्हर अपना जेना टोल में होइ छै, तऽ स्त्रंग्ने-पुरखे होइ छै। आ फेरो बाहर एम्हरका दूर दूरके जे रहतै, तऽ पुरखक दफा रहतै। किया तऽ की छै, बुढ़िया माँके अहाँके माछ बड़ नीक लगै छलैन हैं, हमर जे ददिया साउस- साउस के।
अच्छा, तऽ माछे हेतैन!
हँ। तऽ वैह माछ बनत, पहिने तऽ बुझियौ नवेद लै तऽ दाइल तहनसँ आलू सभ चीज मिला कऽ सब्जी हँ तय के बाद में अहाँके भाँटा अदौरी। ह-हँ-हॅं नवेद के लेल जे नवेद जे ब्राह्मण देथिन, से तऽ वएह सऽ देथिन ने। तखन न लास्ट में माछ देल जेतैन। तहन फेरो माछ, आ खाजा, लड्डू।
अच्छा, से सब तऽ भइए गेल हैत, खाजा लड्डू सब तऽ बैनो गेल हैत।
हँ आइए बनैया खाजा लड्डू, कहलियै जे एकभूक्त भऽ गेल हेतै, एमहर हलुवाइ छै। तऽ बनेतै सुनैते, हँ। तऽ आइयए बनैए ओहो सभ। पहिले सँ लोक नई बना कऽ रखैए छै। एक दिन पहिले होइत छै। तऽ खाजा लड्डू स सब आइ बनि जायत, आ फेर काल्ह खनि रहते तऽ हलुआइ सब फेर दिने सँ भोरे से तऽ रहते, दिनको खाना अपना पाटी के बनै छै। आ राइत में तऽ सभ खेबे करै छे, तऽ ओहि दुआरे तऽ वएह सब्जी तब अहांके जते तरकारी सभ होइए, से सभ अहाँ के आयले भिनसर लए साग गेनहारी के तऽ से सभ आइब गेल, किएक तऽ काल्हि खनि भोरे सभटा बनत।
हँ।
तऽ सैह। यब हैत, तहन तऽ की कहू, तहन तऽ ओहि सबमें ओझरायल छी। तऽ वैह सभ करै छी। तऽ सए आए छै। तऽ उएह फेर काइल्हो खनि रहतै।
अहाँ छियै आओर दीदियो सब छै तो होते।
हँ आओर सब छी। हमर बौओ सभ आयल छै।
अच्छा
बौओ सब छै। सब छै आयल छै। आ किए तऽ फेर हमरा ददिया ससुरो के बरखी छइन कि नै।
अच्छा हुनकर कहिया छएँ।
आर हुनको दस दिनका बाद छइन।
ओ
तऽ कहलियै धियापुताके आइब जाइ जाइ जाय। बुढ़ियो माँ के बरखी में रहबब। बाबो के। आ आम आट, अठी छतऽ आम आँठी। दू टा खाइयो लै जेबौ।
छैहे की। इएह समय में तऽ लोग आबैया जाइय।
हँ। तऽ ओहि दुआरे सब छिय। तइमे गाम में मच्छर कतेक कटैया। बड मच्छर कटै छै। से वए, तो ओ, अथी के भूस्सा के द क, घूर जेना कऽ देने छी। जै तऽ धुआँ पर जहि सँ मच्छर भागत। बुझलियै तऽ सएह सभ कने छी, की कहू। किया तऽ बड्ड कटे छै। हाथ, हाथ पेर फुला दय छै तेहन कटे छै। आ ओ डउस वाला मच्छर। मच्छर सब होय छै। डोस जना एते टाटा एते टा।
के तऽ बचाइए के राखऽ पड़त।
मच्छर अथी छै तइह मे माल जाल छै। तऽ माल जाल ज दु दुआरे, तऽ घूर अहाँके दिनो बनैत छै गर होइत छै। राइतो कऽ घूर पजारैत छियै। तऽ दुनू साँझ होइत छै। किय तऽ चूल्हे पर बेसी काल खाना पीना। गैस दुआरे, बना लेत छीये। नै गैस के दिक्कत, छै तऽ के दौड़ बढ़ा ओते करत। तऽ बचा बचा के, क चाय लए रखैत छी गैस। के तऽ आब चूल्हा पर चाह नै ओरियैया। तऽ गैस लड़ रखने छी। गैस पर चाइ बनबो लै होल।
खबै
हँ दुनू साँझ भ भानस करे छै। चूलहे पर तते, सुअदगर हैत चूल्हा पर का खान खेनाइ से पूछु नत। तेहने अहाँके तरकारी बनत सुअदगर, तेहने दाइल। सबटा तेहन नीक, के बनत जे पुछू नय तऽ उएह बनबै छी आब एखन तऽ आइ सबेरे भऽ गेलै। आ आब छै जे अपन उएह छै, कनी आब दू महीस लगले या तऽ कनी दूध दूध, औटबैय दूध, तूध के औठ नइ - नइ दुनू टाइम लगैया।
चलू तहन तऽ नीक छै तऽ घरे भइर रखे छियै कि बाहरो दै छियनि सभ
नइ -नइ ककरो दै छियै ने अपने छै जे दूध ग अहाँके के धिया, पुता, दूध पीलक दही खेलक कनी घी बनबे तऽ ओइ धिया पूता के देलोऽ कनि ओइ धिया पूता के देलो ऽमोल जे लेब ग तऽ केहन देत नहि देतै सनिक अपना धियापुता लए अपने करै छी। बुझलियै तऽ सएह सब अइ की कहू गाम घरमे तऽ बुझिते छियै।
एहि बेरा चीप्स-तीप्स हम बनेलहुं।
हँ चिप्सो बनेने छलहुँं हेँ आलुओेके। तखनसँ चाउरोके हँ, चाउरकेँ बनेने छलहुँ हेँ चरौरी। तू अथी के अहाँके। सबुरदाना के बनेने छलौं हें पापड़, अदौड़ी। बनेने छलहुँ हेँ, अहाँके अथीके उड़ीदके दालिके। सेसभ बनेने छलहुँ छलौं, बनेलहुँ हेँ सभटा।
निक हे तहन तऽ।
हँ सभ-चीज बना लै छी, सभ-चीज कनि-कनि। कऽ सेहनता वला चीज कऽ लै छी फेर।
खसले तऽ अथी अचार-तचार, आमिल-तामिल सेहो सभ बनेलौं हें।
हँ अँचार बनेलहुँ हँ, आमिल बनेलहुँ हँ, एखन अमोट पाऽरै। छी, जे आमोट सब सभटा। किए तऽ रहतै तऽ रहत, अखन खाइ में नीक लगैत रहै छै। तऽ ओ अमोट से पारि देलियै जे हेतै। कनि दऽ देलै, एकटा सूप पर दऽ देलियै यए एकटा टेबुल पर क धऽ देलियै यए।
अच्छा।
तऽ उएह सबके दऽ द किया तऽ ओहि में छै जे अहाँके देबय पड़ छै तुरत-तुरत कनि रौदा लाग। तहन कनि हवा लागल, कनि तरखेल तऽ ओकरा बोर। बना-बना कऽ देने जइयौ अहाँके, आमके हाथसँ लऽ अथी कऽ कऽ गुरि-गुरि कऽ।
हँ हँ।
हाथ लऽ, लऽ गुइर-गुइर कऽ देबय पड़ै छै। बुझलियै, सएह सब अइछ।
ओर गाँंव में कहियओ मौसम केहन यै गर्मी अय की। ठीक यऽ मौसम।।
मौसम कखनो पइनो होइए, कखनो अहाँके बिहैरो बहैइए।
तऽयो राहत तऽ रहैत हैत।
बड्ड सुन्दर, बड्ड सुन्दर एखन रहै। से जाऽन-बाऽन रहैय कि ने रोपनी- तोपनी में। रोपैन-तोपैन होइए ने।
हँ।
तऽ अपन रहिते छै तऽ करहे पड़ै छै धरऽ। पड़ै छैय, बुझलिए आब लोक। के देहो ने ओ काजक छै, लोक के डॉर-पीठ दुखाए लगै। छै, आब ओ देहो नइ छै। हँ पहिलेसँ आब ठीक अइछ।
अ चलू तहन त नीक, कत्ते दिन भऽ गेल ऑपरेशन के।
ऑपरेशनके भऽ गेल अहाँके पन्द्रह दिनके, सोलह दिनके आसपास।
हँ चलू आ दर्द-तर्द अखनो करैय।
हँ एखन तऽ करतै किछ दिन ने, जाऽत काल तक ओतऽ अहाँके जखने पीतक। थैली काटि कऽ हटा देने छै। तखने अहाँकेँ भरैत-भरैत ओतय भड़तै। किएक तऽ एखन नइ जोरसँ साँसो नइ लेल होइत रहैए, नइ जोरसँ अहाँके। के छीक आबैय तऽ रोकऽ पड़ैय।
हँ, अते में एखन गर्मी के टाइम छै ने अन्दर के घावों सुखे में टाइम लागत।
टाइम लगै छै, तऽ सैह सब, हँ। तऽ वैऽह अछि तऽ वैऽह पथे परहेज खाइ छी। आ रहै छी, की करबै पथे परहेज बिन
तऽ अहाँके
हँ से तऽ भगवानक दया स साउसो दियादनियों सब ननैद छथि ननैदो सब ध्यान देने रहै छथि। ई नैय जे नैय दै छथि कियो से नैय जईधिओ।
हँ-हँ।
छै सब बड बढ़िआँ।
चलू नीक यई, यैह होइ छै लोग बड़का परिवार रहै छै। सब साथ रहल।
छैहे, आ तहूमे अपने जदि नीक रहब तऽ सब नीक रहत, आ अपने नैय नीक रहब तऽ कियो नैय, तऽ घुरियो कऽ नैय ताकत।
छैहे की।
बुझलियै? तऽ सभसँ बेसी छै, अपने नीक तऽ सब नीक। त नैय अपने नीक, तऽ कियो नैय नीक। तऽ से अइ तैयो हमरा सबके बड़ सुन्दर, दौड़ दियादनी सब सने बड बढ़िआँ। अपन बड नीक रहै यैऽ, बुजलिय-बुझाइ यैऽ नैय हमरा सबके कुन छी जेहन, कियैऽ तऽ जे सबटा करै लैऽ ससुर छथिन। तब कियैऽ हमरा सबकेँ बाजऽके कुन जरूरी अछि? जखन साउस ससुर सबटा करबे करै छथिन तऽ।
अई बेरा दीदी जितिया कहिया अछि?
एखन बौआ नहि बुझल यैऽ जितिया के कहिआ अछि।
अच्छा, नैय तऽ हमर नैहर मे तऽ होइयाऽ सासू र में नैय होयाऽ, तई दुआरे हमरो नहि बुझल यऽ।
के बड शक्ति छैन, जितवाहन कहै छै जे जीतिया उपास एहन छै, जे ओ बाल बच्चा के जीतबाहन कतौ स जीता कऽ लकऽ चैल अबै छथिन, बुझलियै? तऽ करैत छै, जीतिया सब तऽ करै छै, जितबहने पार लगबै छ कियैऽ तऽ बालो बच्चाके जितबहने कतौ सँ बचा कऽ अनै छथि। बुझल बड पाबैन, बुझियौ न दू दिन भैर, आ पईन लेबे नैय करू मुँह में, ने कूड़ा, ने दतमैन हँ, अहाँके यैह हैत, दुर्गा पूजासँ पहिले होइयाऽ।
हँ-हँ।
नैह, दुर्गा पूजासँ पहिले हैत। बड रहै छै, बड्ड पाबैन के पाबैन के बड्ड ज-हम-जग-जगजियार छथिन, भड्ड-भड्ड बड्ड रहत दि इन हँ, दिन गानैत रहब, दिन हैत जे क खन आब हेतै कनि करी, कियैऽ तऽ बड्ड शक्ति छैन जितबाहन के, वैह पार लगऽबै छथिन। हु, जितबहने पार लगबै छथिन, बुझलियै त आब तैइ के बाद में अहाँ क त मातर नॉमी पितरपस सब चालू हैत, आ जखन ओ स सब खत-अथी हैत, तकर बाद में फेर जितिया हैत। कियैऽ तऽ मलेमास दुआरे सबटा आगा बढ़ि गेल ने।
अगा बेढब गेल आब
हाँ सँभटा ई जितिया अथीसँभ जे भेले मलेमास जे पड़ि गेल ते लऽके सँभटा अहाँके प एखन मधुश्रामणीयो के नहि बुझलहुँ हेँ नइ पुछलियनि हेँ किनको
अच्छा उएह हैत जुला मे जुलाइए सँभमे लास्टमे जा
लास्ट जुलाइएमे हैत हाँ लास्ट जुलाइ मे हेत तऽ किये यए तऽ केओ पूजैत रहैत छैय तहन ने लोकके बुझैत छैय जे फलना नै फलना दिन छैय, धइर से नइ छैय किएक तऽ पररुके साल हमर जयधियओ के भेल रहनि तऽ जयधिओ पररुकेे साल पुजलखिन तऽ एहिबेर नहि किओ छै, हाँ हुनको भऽ गेल?
हुनका बौआ, तौआ भेलनि हेँ कि नइ,
हाँ बेटी छइन।
अच्छा भऽ गेलइन तऽ ओ दुरागमन भेलइन कहलखिन दुरागमन के एक साल पर होइ छैय हुनका सबके सोझे-